हलो
हँ हँ की हाल समाचार?
सब ठीक सब बढ़िया अपन कहियौ?
हमु ठीक छी। की करैय छी?
आं
की करै छी?
किछो नहि करै छी खाना खा कऽ एखने बेेड पर एलहुं हैं।
अच्छा भऽ गेल खाना पीना।
हँ भऽ गेलै अहाँके भऽ गेलै?
हँ हमरो भऽ गेल की सब खेलहु हँ।
हम खेलौह हैं भात, दालि, सब्जी। पापर, दही, हूँ।
अच्छा।
हूँ अहाँके की सब भेलैया?
हमरो सेहेए भेलैया भात, दालि, सब्जी।
आ हँ।
हँ।
अच्छा, अहाँ कहाँ स छी?
हम छी उम्हर अथी जायनगर बुझै छियै?
हँ बुझै छियै।
हँ उम्हरे आहाँ।
अहाँ छी जयेनगर के हम छी भटसिमैर के।
ई कतऽ छै?
आ रहि रहल छी धनोजा मे उच्चैठ भगवती।
अच्छा अच्छा। सासुर सासुर अछि अहाँके ओतऽ?
हँ सासुर हमर अइ। हूँ।
और सब सब ठीक सब।
केए टा बौआ या?
बौआ अइ हमरा दूटा बौआ बुच्ची दुनू।
पढ़ैया।
हँ एकटा पढ़ैया।
अच्छा कुन क्लासमे।
वन क्लास मे छै लड़की छै।
वन क्लासमे।
हूँ।
आ छोटका छोटे अछि।
ओहो छै चार सालके हलका। हल्का फल्का परहै छै ओ एखन एते नै परहै छै। हूँ हँ। अहाँके भऽ गेल छै शादी।
नहि हम अखन पढ़ाइ कऽ रहल छी।
अच्छा अहाँ एखन पढ़ाई कऽ रहल छी कथी के पढ़ाई कऽ रहल छी।
ग्रेजुएशनमे।
कथिके।
ग्रेजुएशन ग्रैजुएशन।
अच्छा फाइनल छै।
हँ थर्ड पार्ट।
आ।
आब चारि साल वला भऽ गेलै नऽ।
हँ आब चारि साल हो गेलया त एखन थडे मे छियै।
हँअखन एकबेर थर्ड।
अच्छा एखन तैयो दूटा बाकि ये। आ।
बड़ परेशान भए जाइ छै तीने साल वालला।
हूं फेर तऽ कऽ देने रहे लेकिन फेर ई चारि साल ध देलकै ये।
चारि साल ई करू फेर एम ए लेकिन बुझाएल जे चारि साल के ग्रेजुएशन क ले छै तकरा एम ए।
अच्छा तऽ कोन कोन सब्जेक्ट से छी।
हम बोटनी से।
अच्छा कथिसँ
बोटनी।
पोटनी कि भेलै।
बायोलॉजी।
अच्छा बायोलॉजी से छियै अहाँ।
हँ हँ।
अच्छा। ह चलू बढ़िआं है।
अहाँ की करै छी अहाँ एखन
हमहुँ एखन ग्रेजुएट कऽ कऽ बैसल छी की करब। पढ़ाई लिखाइ भऽ गेल हे।
आब ने अगा करबै किछौ।
नहि एखन आ बौआ बुच्ची के लऽ के पढ़ि रहल छियै।
हां-हां आब भऽ गेलै, आब खत्म भऽ गेलै। एखन तक तै नहिए भेलै यै हां। मतलब पढ़ाय खत्म भऽ गेलै अगर पढ़ा चाहबै तऽ एखनो पढ़ सकय छी। हां एखन हमर सब हां नै हम बी ए नै केनय छीयै एकाउंट से छै। केलौ यै पर नै मार्केटिंग से हां।
एम कॉम क लिअ नै त ओय मे कथी यै खाली एग्जाम देबा जाय परत साल मे
औ तै ओय से की हेतै?
की हेतय डिग्री रहत और ओय साथ अब अथी ओकरा अ-अ ई भऽ गेल अहाँके पी जी। पी जी कऽ लेबै तऽ अहाँके नाम के पीछा डाक्टर लागत।
हां पी जी यो देख देखने छीयै हमरो सबके गाँव मे एक दू गोटा केनय छथिन।
हां से कऽ लेबै दू सालके तऽ होय यै अहाँ सबके तीन सालके ग्रेजुऐशन छलय यै।
हां हमरा तीन साल के
हां तै दू साल के अहाँके हैत एम कम अथी से इग्नू इग्नु से कऽ लेबै तऽ ठीक रहत कुनु अगर बाद मे जाए के बौआ सब बड़का भ गेल जॉब-तॉब मे तऽ ठीक रहत अहाँके।
औ
हां। ऐमे कथु नै ऐत इग्जाम जा कै दियौ फेर अथि इग्नू से करबै तै एक साल मे एके बेर एग्जाम जाय देबा लै जाय पड़त अहां कै।
अच्छा
मारलको पप्पा कहीया आय दर्द करे छो तोरा आय खना। अ खेनाय-पिनाय भऽ गेलै?
हां हमर भऽ गेलैष अहाँके हसबैंड की करै छै?
हमर हसबैंड एखन बौआ के आनै लै जा रहल छथिन। काम जियो कम्पनी मे करै छथिन। मट छ हूं।
कते साल भ गेल शादी के?
त चुप नै, नै सुनय छीयै कथी कहै छलै, चुप ने कथी कहलियै?
कते साल भऽ गेल शादी के?
शादी तै हमर उनिसे में भेलै
अच्छा उनिसे में भेल
हां-हां उनिसे में भेल
अ छोटका-छोटका बाबू छोटे यै फेर तऽ मूड़नो हैत, अहाँ सबमें मूड़न होय यै कि नै?
हां-हां होय छै। पा अगला अथी एखन चाएर छै अगला साल हेतै, पाँच मे होय छै हमरा सबके। हूं मोबाइलै।
हां ब्राह्मण छी आहां?
हां-हां ब्राह्मणे छी, हौवे-हौवे।
औ तखन हां क ककरो-ककरो
हम सब छेलौ हेंँ मिश्रा आब छी पाठक-
अच्छा हमहुँ सब मिश्ररे छी-
हँ आहाँ के लिखल अइ खती मिश्रा- रिया हूँ अथी सीम में शायद प्रदीप मिश्रा सँ। आ नाम या आहाँके रिया
हँ, हँ,
अ हँ,
रिया मिश्रा नाम-
और केए भेए बहिन छी आहाँ?
हम तीन भाय बहिन छी।
अच्छा
बहिन एक भाय- भाय छोट है सब सँ।
ओ अहि सब सँ पैघ छियै।
हँ हमहीं सबसँ पैघ छियै।
ओ छोट बहिन कथी करै छथिन?
ओ अखन तऽ वएह ।
अच्छा
कोमासेसन
अच्छा चलू बढ़िआँ छै।
हम साइंस से करे छियै ओ कॉमर्स सँ करेैया फेर हमर भाइयो टेंथ के एक्जाम देत।
अच्छा टेंथ के एग्जाम।
हँ, छ से छोट भाईय ये से-
अच्छा हँ तऽ एकेटा भाय छथिन ने आ दू बहिन छियै। हँ पियूष जो पापा के टाटा केने अबहीं जो। और सब कहियौ।
अच्छा आहाँके केगो कॉल पुरुलया?
कथी छी हमर हम तऽ छी बहुत- के जुन दिन से जुड़ल छी हमरा आहाँके लागैया एक- पूरा मतलब हमर चौबीस पच्चीसटा भऽ गेलै।
सतेर भेल आ?
तैयो धीरे़- धीरे एखन तक कऽ रहल छियै एखन कनि लेटे केने छियै। नहि तऽ, हमर एते देर भऽ गेल रहितेै एखन दू-
चौबीस पच्चीस गो मे तऽ भऽ जाय छै न?
नैय- नैय तीस मे होय छै तऽ हम एखन तैय दुआरे छूटे केने छियै। तैय दुआरे एखन हम सबके सुनै छियै हं- हं-हं।
अच्छा
हँ काॅल मतलब कोनो डिसकनेक्ट। तो भऽ जाय छै नऽ।
हँ हँ ओ सब भऽ जाय छै।
हँ तऽ कनि -मनि अपन लोक के कॉलो उठा लेलौ। नै तऽ आय तक हमर क्लियर भऽ गेल रहितेै कैल्हो बात नै। केलियै आइयो बात नै केलियै पाँचेटा आब हमर बाकिेये छै।
ह
पच्चीसटा तऽ भए गेलै एकटा कॉल आय केलियै कहलियै कअ लै छी एकोटा के तऽ करऽ के चाही। ई सप्ताह बिता देबेै तैयके बाद पूरा कऽ लेबेै है चाहे दू तीन दिन मे- क लेबै।
तीसटा स हौय छाय।
हँ तीस टा कॉल करब।
लेकिन ने क किनको - किनको तऽ अठारहेटा, सत्रहेटामे सँ बीसेटा मे सँ भऽ जाइ छै।
भऽ जाइ छै, हमरा नै पता हम तऽ सुनै छियै तीसटा स, एक से अस्सी मिनट अहाँके पूरत न
ह सैह, ह - ह।
तै दुआरे तखन भऽ जाइ छै। ओना तीस टा कॉल होइ छै, हम तऽ सबके शायद तीसे कॉल सुनलियैन हे। एखन हम एक दू गोटा स गपो कऽ रहल छी। ह तऽ हुनको सबके सैह छैन।
अच्छा। लेकिन जे इम्हर छै हमरासब किसन कहने छेलै पच्चीस गो कॉल। पचीसटा क पच्चीसटा कॉल तऽ आहाँ सँ हम बात करै छी लगाकऽ हमर पूरि गेल। आब देखियौ कि
अहूँ के पचीसटा पुइर गेलाय?
ह आहाँ स बात केलहुँ हें इलगा हमर पच्चीस। हम काइले पूरा लैतियै, लेकिन सुइत रहलियै कैल हम सबेरे कहलियै, हम आब नै बात करब हम।
त अहाँके आइये पुइर जेतै, बस पच्चीसेटा मे खतम?
आब हम नै कहब से, ककरो अठारहे टा कैइल जेकरा स हम बात करैत रहियै न ओ छथिन, ह तऽ हुनका सत्रहे गो भेल रहे ह हुनकर पूइर गेलै।
वाह हमर तऽ भऽ गेलै कहा पुरले।
पता नै हम - हमरा स जे पीछा - पीछा केलखिन हेँ सबके पुइर गेलै हम हमहु एनाहिते करै छियै। एक दिनमे दू बेर, तिन बेर क ले हम पागल जेका नै हेत केल, ककरो- ककरो देखबै भैर दिन फोने पर करैत रहै छथिन एतबी।
न एक दू दिन, एक दू दिन हमहुँ बहुत खूब केलिये।
नवका - नवका रहै न, नौका नौ जोश चढ़ल रहै नवका नौका। हमरो सेहे भेल रेहे हमहू खूब केलिए। त बाद थाय गेलऊ बाजैत - बाजैत सऽ समझे नै आबै छले की बाजू।
ह- ह फेर इ भऽ जाय छै न, नया - नया लोक स की बात करू। ह तऽ फेर लेकिन प्रैक्टिस भऽ गेल छै।
हु। बोआ आर सब के त उपनैन हेत, ओ उपनेेन हेबे करै छै ब्राम्हण सब
हू संगे सायद दूनू हेतै।
ए मूड़न उपनैन संगे।
कैह तऽ रहल छथिन हिनकर पप्पा आब जे करथिन। एकटा हमर जेठ छथिन मतलब दादी, दीदी के लड़का हुनकर मूड़न भ गेल छैन। जनऊ नै भेले छैन।
त संगे हेताय?
हँ सायद कहि तऽ रहल छथिन।
हँ।
ह आब हिनको दिसम्बर में, दस दिसम्बर स अथी भऽ जाय छै, दस दिसम्बर के हुनकर बर्थ से होय छै, हँ तै के बाद फेर जहिया दिन तकाय।
अच्छा।
इहो सबमेब बहुते अहाँके अथी होइ छै न आ एक बेर फेर। क्लियर भऽ जेते तऽ फेर पढ़ाई लिखाइ हो।
हमर भाई के भेल छलए, इएह बीच मे तऽ, भेल छलए किछु दिन ताई मे सब गेलेए बुझियौ ने पच्चीस अठाईस तारीख तक रातिम छलैया।
हँ।
ह फेर वै।
इएह साल मे भेलिये।
हाईया इहे महीने मे ऐ भिजा। गई कतअ छय जून जुलाई सब मे य जूनमे हँ जून मे जून।
बहुत अइबैर जनऊ शादी बहुत।
ह शादीयौ भेल छलै, ह हमर दीदी के शादी भेल एक जुलाई के अठाइ जून क रातिम खतम भेल।
ह।
चचा बेटी के।
हँ अहाँ सब जाइये नगरमे अहाँके घर अइ।
जयनगर स पीछा ए नरार
आ ओते ने अन्ध्रा ठारी सब छै।
अंधरा ठारी कतह लक्ष्मीपुर खजोली सब ठीक।